हेलो
गोर लागै छियै
खुश रहू की हाल अइ
ठीक है हँ हेलो
हँ गोर लगै छी दीदी
खूब खुश रहू आनन्द रहू सोहाग बढ़य पूत बढ़य कहू आओर सभ
ठीक छै आर कहू अहाँ की करै छी
हम कथी करब खा कऽ सुतै छी
अच्छा खाना पीना भऽ गेली ने
हँ खा कऽ खाना भेलै एक बेर छोला चावल भरि पेट खा कऽ फेर दोबारो में खेलु हन एककर बाद मे अभी कन अईट लेबय छले सुतै छलहु तऽ अहींके फोन एयल हन
अच्छा हमहुँ बनेलियै दालि भात करैलााक के भरुआ आओर आम के चटनी
आ बहुत दिन सब एकरे क खूब चटनी करै छियै नए
हँ तऽ फ्रिजमे धऽ देने छियै तऽ खराब नहि होइत छै आ आयत नेरो गेल चह गाम तऽ फेरो आम चह तऽ फेो भऽ जेतै त कटि गेलय
ना केना आनलियै आम के नहि आम सुखा क लगैत रहियै
अचार हँ तऽ हम आम आन छी ने तऽ अहाँके देब कच्चा आम अचार बनबय लेब
अचार नहि आ जे आम ल सुखा कऽ लबैत रहि गेल
आमिल अहाँ लेब तऽ हमरा लग छै आ एक डिब्बामेर दए छलैए भरि कऽ रखलेब हम नहि लेलियैए आमिल लेब अहाँके तऽ हम बहुते देब आमिल
कनिए कनिए कहियो लेकिन हम आमीर नहि डालै छीिय हम तऽ अँचारेके गुच्चा डालि दै छिय
त हमरा लग आमील रहे तऽ नहि आनलियै आ हमर माय बहुते अमीिल बना क रखलकैएा एक बाल्टीमे
अं के नहि अह देख अहीं के देखैत लबैत रहिये आ किछो किछु म तब केना बनाबै छियै
हँ बैगन अदौरी मे दै
जा हे आब लि आब ह आब ह लि बैगन अदौड़री खाायके मोन करऽ लगल त
तऽ अपना सब एखन नहि ने खेबै जेठमे बै नहि खेबै जेठ बच्चा होै छै तऽ नहि खाइ छै बैगन आब भए गेलै पन्द्रह सोलह के उतरि जेतै तऽ आब करबासँ बैगन खा सकै छियै
भ गेलय आ जे चीज नहि खेबै ने ओहि लए जिद्दी करत मोन
आ ओनाहितो अपना सबके मौगी मेहर के बैगन अदोरी सजमनिना दौरीी ई सब अपन सबके पसिन घिरा सब्जी छै कदीमाके झोर
अच्छा अच्छा देखू ने हम तऽ कहनि ओतऽ चलि जायब ने कतऽ हे ओ दिन देख गेल छलियै तऽ यह भीमा त
किछु दुसै छलय
हँ सही मे काज कदीमा कदीमा जेबै ने घुमिते घुमिते जहिया चलब आइ
हे पियर गह गह कतेक सुन्दर छलै जे मन ल क लो हो लै क
आ लेब हमहुूँ लेब आउ लेब कदीमा के झोरा चावल बनाब बड़ी सुन्दर
ए नहि नहि कदीमा के मीठो छ सब्जी एतेक सुंन्दर गोर धक मीठ धक खुब सुन्दर बनै छै
आ देखियौ ने अगर बीच मे हम जायब नैहरा तब तऽ हम कदीमा लेने आयब हमरा दालिके चैए फड़ल
हँ हँ
अगर नहि गेलहुँ तऽ कोनो बाते नहि जेबै तऽ एहि बेर कोनो सामान रहबे नहि करतै तऽ कदीमे लेलियबै
अी तऽ बुढ़हिए सब्जी उब्जी बना कऽ नहि खाइत छथि
अरे ओ बेचे छै खेते क ले ओ तऽ अहाँके चोरा चोरा के घरवलाा ओकर हमर एगो दाय खेबैय अहाँके पितउट ओकर घर वला सजमनि काटि काटिऽ ढेरी लग छै लोकके खेत मे चोरा चोरा के आनि दै छै कटहर आम तऽ ओ चोरौका खेतै कि अपन घरके खेतै अपन घरके बेचतै
हँ त ने देहात मे रहै छै गाँव घर मे क बड़ बुत्ती रहे छै छोड़बे वाल अनक चोराक खेतय अपन रखतै अपन खैहऽ अपन खैहे ढकि कऽ अपन खैहऽ ढक अऽन करल अयह उघारि कए उ वला चाइल करय छै
हँ सएह छै ओकरा ओ दोसर कें खेत से आ अपन वला रख से अपन नै अथि करतैय न अहाँ कते बेचलते आ एक आदमी के घर मे जनउ छल तऽ अहाँके कहाँ दूना नअ चलकैया ओकरा सब बेर कदीमा पड़त जनै छियै बाँटऽ वला के नहि पड़त त बेचऽवलाके बड़
हँ निष्खट आदमीे फोरैत च्छै आऐं बुझियौ आ तऽ बुझियौ जे ओ मतलब सभटा मतलब बहुत फड़लै बैसख खा खा बड प छै
ओकरा बड्ड पड़ैत छै बैशाखे नहि ओ जे चीज डालि दैत छै ने ओलके ढेरी लागल छै लेकिन अहाँके मजा नहि अइ कि द देत हमरे मायके खेतमे सँ सभटा चोटी रहै बैठल जोतलकै से पूरा निकलि गेले तऽ सबटा रोपि लेलकै आ रोपल रहै हमरा मायके तऽ हमर माय सभ चलि गेलै बाहर सभटा उखाड़ि कऽ अपनामे रोपि लेलकै आ ढाइ फूटैत छै ओल आ ओएह ओल दुनिआँ भरिके बेचैत छै लेकिन हम अहाँ लियौ ने तऽ पाइ दऽ कऽ देब
हमहु अहाँ हम तोहर गाँवमे रहबे ने करै छिय बहुते ओलके गाछ देखयब आ हमर दियाद नहि छै ने उखरि उखरि कऽ सभ हम ज्यादी खा जायब एक बेर पुसामे हमरा रहथिन नए पहिले अथी पर रेलवे के दाम चलैत रहे बाप रे बाप हे की कहू हे बड़क पाच पाच किलो के ल हमरा बड़का गो के एगो ओ लाइन देने रहथिन खूब बड़का टा के
हँ तऽ हमरो अहाँ देने रही आधा ओल हमरो देने रही
आ देखने छलै उ चार र्गके एको रबो काटबो नहि करै बड़ा सुन्दर अथी लए कऽ
हं तऽ ओ बहरिया ओल छै अपना सब के ललका ओल
हँ नहि ओ भातोल होइ छै ओ नहि कहाँ दिन आय दस कट्ठा के खेत मे उह ओल छै अथी करै छै आ बेचै छै बेचे बला ओल रहै छै
ओकर ओल रहै बढिया
कह तऽ कहलखिन कि जे हम तऽ कनि िय बीस बीस किलो के रहै छै दस दस किलो के पन्द्रह पन्द्रह किलो के ओ ओल बड़का बड़का हे गाँवमे एखन हम गाँवमे रहितियै ने अहाँ अनबो नहि केलियै दूर के आनतै सरव बदमाशी करय लगै छै आ अथीपरमे परवल हरियर कच कच कच कच बालू पररके परवल खूब सुन्दर हमरा सभके करेह छै नए नदी ओह नदिये किनारमे मारे घिउरा फड़त करैला फड़त अथिी परवल फड़त सभके आ दि साँझमे कऽ सभ आनि कऽ बेचत पेठियामे
ओ तऽ ताजा ताजा रहैत छै
हँ एक दम ताजा परवल उर्वल छै ए टेस्टी जे एतऽ के बनैयौ तऽ ओ जे भुजियौ ने तऽ गौली जात उएहमे परवल पल
हँ
ताहि स जे पाइन प कए दिन रखले रहै छै आ ओ तेहन ने हरियर हरियर रहत जे गइल जायत तुरत गइल जायत एतेक सुन्दर मतलब वाँ आबै आ अथि बेचय लए आज्जू अज्जू अहाँसँ कहू करै लए खूब ओकर भुजिया सुन्दर तितो नहि लागै ह एकदम लगै सुन्दर भुजिया खायमे खूब सुन्दर दूर एहि बेेर अथी नहि लेलियै लीची नहि लेलियै कतहु ओहि दिन गेलियै बिका गेल छलै बाकी ले लेबेके चायैज
तऽ साल भरि सीजनके फल छलै हमहुँ बेर नहि खेल अपना सभ
तऽ लीची नहि खेलि आ मुजफरपुर आ एहि के लीची नहि खेलहुं हन तऽ लीची लऽ लैके चाहिए
हऽ नहि कोनो हम तऽ गाम आबि गेलियै ने ओहि जाइमे
के दुूल्हा कहै छै छलै जे ची लऽ कऽ आब ली ची लऽ कऽ आयबि कऽ कहली कतय लऽ लेतै अपना लेतै तहन
हँ स ग अपन ल लतै र त तऽ कते ्रेन मे खन मिल जेतै जेतै त
तऽ स्टेशन आर पटल तै
हँ नहि तऽ कन जा मुजफ्फरपुर रहतै तऽ आबे तऽ लीचीक के तऽ एतै ट्रेनो मे अबैत छै घूस तऽ बेचऽ ल
की कह छै ओ अथी व मे मे रहै छै रवेशन म ने बेसी किछु छै
हँ आउर कहू
ख की कहू साँझ कऽ घूमे जाइ छीयै ओहो नहि जायब उठब बर्तन बासन करब चाय बनायब इएह सब काज होयत हन सांझ के छत पर तनि देर जा कए घूमबय टहलबय आ नए जेबय दियो बाती नए कायल से स्टार्टिंग करवाए फेर से ठीक ने आ दियौ ह आइ दियओ बति ल नहि जेबै काल्हिए चलब आब
हँ रवि के अहाँके बड काज हो भोरे मे कते काज हो जाय छै ने जे बाहर के काज लोक की करतै घरेमे बड्ड काज भऽ जाइ छै रवि के कहू आर की करै छी हँ
आौ
हँ आवाज अबैए अहाँके नहि जाइए
हँ होइ छै कनि नेटवर्क इश्यू रहय न नी सब बात भेल बौआ सब बच क केना
बौ हँ बतियलियै दू बेर फोन केलकैए एक बेर भोरमे एक बेेर आरो केलकैए फोन ओ जखन जखन ओकरा छुट्टी होइ छै ने तऽ ओ एक बेरके बात
अच्छा एखन त कनि साउ स के सङ्गे रीते दियऔ हम तऽ बुझलियै हमर जे हमर जे गेलखिन हन मैड छोड़ देबाक ल दू चारि दन हममे कम
हँ
एखन एखनका
हँ गाड़ी घोड़ा करबै जब पहुँच जेतै ने तकर बाद बात करनाइ कम कऽ देबै
भऽ गेलै
ठीक श जगमे